हलो, जय झूलेलाल!
हलो!
हलो! हलो, हलो, जय झूलेलाल! आवाज़ अचेव ती? हलो, हलो, जय झूलेलाल! आवाज़ अचेव ती? हलो! आवाज़ अचेव ती?
जय झूलेलाल! असां, असां असां फ्री वेठायूं।
हा, फ्री वेठायो हलो, हलो!
हा, ॿुधायो
आवाज़ अचेव ती?
हा, आवाज़ आवाज़ अचे ती।
अचेव ती आवाज़?
हूं-
हैलो!
हलो!
हा, आवाज़ अचेव ती?
हा हा हा
हा, जय झूलेलाल!
जय झूलेलाल, असां असां ठीक ठीक, वेठायूं।
हा हा, तहां ठीक वेठायो, त तबियत ठीक तव?
असां किस, किथे वेठायूं?
हलो!
हैलो, अस, असां किथे वेठायूं?
हलो! तां काथां ता ॻाल्हायो?
हा
काथां ता ॻाल्हायो?
असां किथे, वेठायूं तां?
तहां केड़े शहर मां ता ॻाल्हायो?
घर से तहां, किथे किथे शहर में?
हां
किथे शहर में?
भूसावल, भूसावल महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र, मां मां दिल्लीअ मां।
अच्छा, दिल्ली मां ॻाल्हायो ता।
हूं, दिल्ली में ॻल्हायूं।
अच्छा- अच्छा, उते बारिश पए थी छा?
हा
बारिश ब आए हुते? बारिश पए ती छा हुते?
ह
मींहु पए तो?
हम
अच्छा, हिते त नथो पए, हिते गर्मी आ ॾाढी।
हम
ॿियो, रोटी थी वेई, खाधव रोटी? थी वई असांजी बि थी वई। ॿियो छा- छा कंदा आहियो?
मां स्टूडेंट आं।
अच्छा स्टूडेंट, केड़ी क्लास में पढ़ंदा आहयो?
ग्यारवीं
अच्छा अच्छा ग्यारहंवी, ओके।
तुंजी तुंजी एज क्या?
हा
एज- एज!
मुंजी!
हम
मुंहिंजी चालीह साल
चालीस! मुंजी, मुंजी सोणाह
घणी?
सोला साल
सोलह! अच्छा- अच्छा और कौन सी कया सब्जजेक्ट लिया है, कौनसे क्लास में हो?
आर्टस -आर्टस
आर्ट्स! अच्छा!
हिंदी, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस अंउ हिस्ट्री्ट्, जियोग्राफी, फिजिक्स
हा, ॿियो केरु केरु थव घर में?
हा
घर में केर केर थव?
हम
घर में कन कन है
मां ॾाॾा- ॾाॾी, चाचा- चाची, मम्मी- पापा
अच्छा -अच्छा, अच्छा त हे जो नाम लिखा हुआ था फोन पे सुषमा वो कौन है?
ह
जो सुषमा फ़ोन पे नाम लिखा हुआ आरह ह
हम
वह किस क नाम ह
क पर
जी अभी आप न फोन लॻाई न त उपे फोन पे नाम लिखा हुआ आ रहा है सुषमा शाय द
हा हा सुष्मिता मुंजी मुंजी बुआ
अच्छा बूआ थव।
हम
अच्छा-अच्छा उहो कहिड़े शहर में आ इते ई?
हा ई इथे ई इथे ई।
अच्छा ॿियो?
हम
हाणे छा टूशन पढ़ंदा आयो टूशन वेंदा हूंदव न?
न माता माता माता घर भुआ बुआ आई था मिलण था छुटी थी न न
हा हा
हम बुआई तां घर
अच्छा ॿयो ॿुधायो दिल्लीअ जो कुछ?
हा मां त ठीक आ तव्हां ॿुधायो?
हाणे छा चेटीचंड मल्हाईंदा आहियो हुते?
हम
चेटी चंड मनहाईंदा आयो?
आवाज़ क्लीअर नथ हलो हैलो हैलो हलो हलो हलो हैलो ॿुधायो ॿुधायो हलो
हलो हलो हैलो हलो हलो हलो हैलो हैलो हैलो हलो हलो हलो हलो हलो हलो हलो हैलो